हेलो
हेलो
की हाल छैक यौ
ठीक छी अहाँ बतबू अहाँ ठीक छी
अपनो ठीके छैक
ठीके छै ओर हम सोचलियै भैया भूल गेलय हमरा भाइजी
नहि नहि भुइल केना जेबय हम त
बड़ी दिन भए गेलै भैया फोने नहि करलियै भायजी हम सोचलियै कि भूलि गेलियै हमरा आहाँ के
नहि नहि भूइल नहि गेलहुँ वहि काम धन्धामे परेशान रहय छियैक इधर उधर की करियै
ओ तऽ अच्छा नुनू आर केहन छैक
ननू आर सब ठीक छैक
नुनु आरकेँ लेते आबू न जेना
देखैत छी प्लान करैत छी की
करू ने करू ने बड़ी दिन भय गेलै
देखै छियैक मंगल ई जखना बढ़ि गेल छै आदमी
हमु सोचलियै कि अहाँ कहाँ छियैक अहाँके याद करू एकबार
ह्म्म
ओर सभ बतबू ठीके छैक चाय पीना भय गेलय
नहि अभी तऽ नहि भेल छैक
नहि तब आज की सब बनतय भौजी की सब बनेतै अहाँ ला
ह
ह देखियौ कि सब बनतय रोटी सब्जी सब बनतय मँहगाई तऽ बुझियौ एतेक भए गेलियै
महँगाइ तऽ बड्ड भए गेलै की बतबहु भायजी गैस सिलेण्डर इतना महग छै ने की कहब हम टोकन कटबयके बाद भी नहि मिलै छै गैस भेटैय छै
अच्छा पानि आदमीके चलेनाइ मुश्किल भए गेले ह साधारण
ब्ला स लेलू गैस
ओ
तीन हजार मे आ तइयो जे छै ने पाँच पाँच हजार टका मांगइ रहथिन आ पच्चीस दिनके बाद पूर्जा कटयके बाद भी गैस पुर्जा भेटै छथिन न तैयो ने गैस मिलै छथिन
ओर सभकिछु तऽ तनहिए होइ गेल छै यौ एहन तऽ कहै छियै सब्जियो तब्जी एते महगा भऽ गेल गेल छै की कहुं
पचास टाका दै छै भिंडी किललो एहन सबजी भए गेलै ओमे आओर अहाँसभ ह वहाँ पे मिलै छै भिंडियो तऽ महग
अरे बहुत महग पचास टाका साठ टाका किलो दै छै अहाँ
बड़ महंगा छै
तीस टका चालीस टाका किलो खीरा दै छै तब
तब
खीरा पाँच टका दस टका पूछै नहि रहै को
सच्चौ तऽ दस टाका तऽ कोइ पूछे नहि रहै पाँच टाका केना होेतै की होेतै समझेमे नहि आय छै हमर सभके आम आदमी भेलै आब केना चलतैचारा और सभ कहू
औरा ठीक कहाँ गेलियै भाय साहब
कै एबरी बार आम एले अहाँके पेड़ मे
ह हम तऽए पड़लैए
ह
आ बो खाइल
हम आयब की करब छुटी न छै एकरा
त
और सभ
बच्चा आरके छुट्टी त नहि
हँ बच्चा आर केँ तऽ छुट्टी छैक लेकिन हमर मालिक टा केँ छुट्टी नहि छैक
ह
मालिक जी केँ छुट्टी नहि छथिन ईी खातिर से नहि जाय छैक एम्हर साल गर्मी भेले ने तऽ हमे सोचलियै कि से नहि जेब कहहि ह
आँ
और सब बतबू
छुट्टी नहि मिलत
नहि नहि मिलत
त कहियो केँ नहि दू तीन दिन छुट्टी ल केँ तऽ
बोलब जरूर बोलब
ह
अहूँ आउ न
अच्छा रुकू तब देखय छियैक हम बात करय छियैक तब
बात करू आ होत तो आऊ
हूंअ्
तब जायब एकबार आओर सब बतबू हम सोचलिय कि सुक छै फोन च्छा य सबक हो रहे नूनू यारसङ्गेम छै
हँ सब संगे
तऽ सुतल छैक नहि हमर नुनू तऽ सुतल छैक एकटा केँ नानी गाममे छैक
ह इतनी कसीन
और सब कहू
ओर सब ठीके छैक
ठीके छै तऽ चलू ने तऽ घुमेला जानै छलहि आई एगो ने कार्य एप छैक कार्य एप जे छैक न बड नीक नीक काज दैत छैक ओमे जुरिलिए अहाँ हेलो सुनै छथिन भैया हमर आवाज सुनि रहल छै। हेलो हेलो।